नमस्कार
नमस्कार आइ हम एक एहन विषय पर चर्चा करय चाहै छी जीवनक प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ल छ धन शिक्षा सफलता सम्मा सभ महत्वपूर्ण छै मुदा जे स्वास्थ्य नीक रह रहै छै एहि सभक आनंद लेनाइ कठिन भ‌इ जाय छ
हँ बिल्कुल सही क‌एल स्वास्थ्य वास्तवमे मनुष्य सभसँ पैघ सम्पत्ति मानल जाइत छ कियाकि स्वस्थ शरीर आ स्वस् तऽ मन बिना जीवनक बहुत लक्ष्य अधूरा रहि सकैत छि
कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे आधुनिक जीवन शैली मे लोकसभ अपन कार्य पढ़ाई आ जिम्मेदारी म एते व्यस्त भए जाइछथ जे स्वास्थ् पर पर्याप्त ध्यान नइ दे पाबैत छथ
हँ एक गंभीर समस्या बनि रहल छ बहुत लोक बीमार अभी अलकेबाद स्वास्थ्य महत्त्व बुझे छत जबकि स्वास्थ्यक देखभाल समय रहत करबाक चाह
हमरा लगैत छै जे स्वास्थ्य जीवनक आधार संन्तुलन भोजन नियमित व्याया पर्य पर्याप्त निद्रा आ मानसिक शान्ति पर निर्भर करैत छ
हँ ई एक गंभीर समस्या बनि रहल छै बहुत लोग बीमारी आब लेाके बाद स्वास्थ्य महत्व बुझैत छथ जबकि स्वास्थ्य देखभाल समय राति करबाक चाह
हमरा लागै छै जे स्वास्थ्य जीवनक आधार सन्तुलक भोज निियमित व्यायाम पर्याप्त निद्रा आ मानसिक शान्ति पर निर्भर करै छ
बिलकुल जै एहि चारू क्षेत्र पर ध्यान देल जाय त बहुत बीमारी जोखिम स्वास्थ्य भई रूप स कम भरि सकै छी
कल्हि हम पढ़ैत छलहुँ जे शरीरके स्वास्थ्य रखबाक लल केवल पेट भरना पर्याप्त नहि छी बल्कि पौष्टि आ सतुलित आहार ग्रहण करना सेव ह
सही कहल भोजन केवल भूख मिटावक साधन नहि बल्क शरीर के ऊर्जा पोष आ रोग रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करबाक स्रोत छ
हमरा लगैत छै जे आजुक समय मे बहुत लोक स्वाद पीछे अधिक ध्यान देैत छथि मुदा भोजनक पोषण मूल्य प कब विचार करै छथि
हँ हँ एहि कारण मोटापा मधुमे उच्च रोचक रक्तचाप आ दोसर जीवन शैल सँ जुड़ल बीमारी सब तेजीसँ बढ़ि रहल छ
कल्हि हम एक चिकित्सक साक्षात्कार सुनैत छलहु ओ कहैत छला जे प्रतिदिन थोड़े समय शारीरिक गतिविधि भविष्य मे गंभीर बीमार से बचा सकैत छ
बिलकुल नियमित चलनाइ दौड़ना योग्य या अन्य व व्यायम शरीर लगभग प्रत्येक अङ्ग कार्यर क्षमता बेहतर बनबैत छ
हमरा लगैत छै जे निद्रा पर सेहो पर्याप्त ध्यान देबाक आवश्यकता छ यहा कि बहुत लोकोग देर राति तक जागे छथि्षति या पर्याप् भीश्र न करै छथ
सही बात जखन शरी पर्याप्त विश्राम नहि पेब छै तखन मानसिक क्षमत एकाग्रता आ शारीरिक स्वास्थ्य सब प्रभावी होय लगैत छ
सच कहू त मानसिक स्वास्थ्य पर ओतबे ध्यान देबाक आवश्यकता छै जतबे शारीरिक स्वास्थ्य प
बिल्कु तनाव चिन्ता आ अवसाद जिका समस्य सबक प्रभाव पूरा जीवन पर पड़ि सकैत छ
कली हम सोचैत छलहुँ जे आधुनिक दुनियामे मानसिक शान्त बनौने रखनाइ पहिले से अधिक चुनौतीपूर्ण भए गेल छ
हँ एहि कार ध्यान योग्य परिवारक सङग समय भीतना आ सकारात्मक सोचक महत्व बहुत बढ़ि गेल छ
हमरा लगै छै जे स्वास्थ्य केवल अस्पता या दवाक विषय रहै छै बल्कि दैनिक जीवनक छोट छोट आदत सबस जुड़ल विषय छ
बिलकुल स्वस्थ जीवन शैली धीरे धीरे बनबैत छ आ ओहिसँ दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होइत छ
बहुत नीक चर्चा चलि रहल छ मुदा रोग प्रतिरोधक क्षमता आधुनिक चिकित्सा स्वास्थ्य जागरूकता दीर्घायु जीव पर आओर विस्तार से चर्चा करबाक बाकी छ
हँ स्वास्थ्य एहन विषय छ जाहि पर जतेक चर्चा कयल जाय ओतेक कम लगैत छ किएकि ई प्रत्येक व्यक्ति जीवनस प्रत्यक्ष रूपसँ जुड़ल छ
हमरा विश्वास छै जे स्वस्थ शरीर आ स्वस्थ वर्क बिर कोनो व्यक्ति अप संपूर्ण क्षमता प्राप्त नै कहि सक छै
सही कयले स्वास्थ्य वास्तवमे जीवनक ओ आधार छै जाहिपर सफलता खुशी असन्तुष्ट सब टिकल रहल रहैत छै
तखन अगिला बार हम रोग प्रतिरोधक क्षमता मानसिक स्वास्थ्य योग आ दीर्घकाली ्वासथ रहश्य पर विस्तास चर्चा करब
बिलकुल रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात श शरीरक ओ शक्ति जे विभिन्न रोग आ संक्रमणसँ रक्षा करैत छै स्वास्थ्यख बहुत महत्वपूर्ण भाग मानल जाइ छै
कल्हि हम पढ़ै छलहुँ जे मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला व्यक्ति सामान्य रूप से बीमारी से जल्दी उभरि जाइ छै आ संक्रमण प्रभाव सेहो कम होइ छै
सही केहले एहि कारण केवल बीमारीके उपचार पर नहि बल्कि श शरीरक प्र प्रकृतिक सुर्षा प्रणाली मजबूत करबाक पर सेहो ध्यान देबाक आवश्यक छै हलो
हमरा लगैत छै जे पौष्टिक भोजन नियमित व्यायाम आ पर्याप्त निद्रा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाबक मुख्य आधार छथि
बिल्कुल शरीर के ओ जखन आवश्यक पोषण आ विश्राम भेटत छै तखन ओ रोगसँ लड़बाक लेल बेहतर रूपसँ तियार रहैत छै
कल्हि हम एक चिकित्सीय लेख पढ़लुं हन जाहिमे लिखल छल जे तनावक अधिक स्तर सेहो शरीरक प्रतिरोधक कमता के कमजोर कहि सकै छै
हँ मानसिक अवस्था आ शारीरिक स्वस्थक बीच गहरा संबध छै लगातार तनाव शरीर पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ी सकैत छै
हमरा लगैत छै जे एहि कारण मानसिक स्वास्थ्य चर्चा आब पहिने से बेसी होय लागल छै
बिलकुल पहिने बहुत लोको केवल शारीरिक बीमारी पर ध्यान देइत छला मुदा आब मानसिक स्वास्थक महत्व सेहो व्यापक रूपसँ स्वीकार कयल जा रहल छै
सच कहू तऽ चिन्ता तनाव आ अत्यधिक दबाव केवल मन के नहि बल्कि पूरा शरीर के प्रभावित करै छै
सही बात छै एकाग्रता कम होए निद्राक समस्या थकान आ दोसर स्वास्थ्य समस्य सेब एकर परिणाम भए सकैत छै
कल्हि हम योग आ ध्यानक बारेमे पढ़ै छलुं बहुत विशेषज्ञ मान छथि जे ई मानसिक संन्तुलन बनाए रहबाक प्रभावी माध्यम बनी सकैत छै
हँ योग केवल शारीरिक व्यायाम नहि बल्कि शरीर मन आ श्वास्यक संन्तुलन स्थापित करबाक प्रक्रिया सेहो छै
हमरा लै छै जे आधुनिक जीवन शैलीमे प्रतिदिन किछु समय स्वयं लेल निकालम बहुत आवश्यक भए भेल छै
बिल्कुल जखन व्यक्ति लगातार व्यस्त रहैत छै आ स्वयं के समय नही दैत छै तखन धीरे धीरे मानसिक आ शारीरिक थकान बढ़े लग छ
कली हममे एक प्रेरणाादायक बात पढ़ लिय स्वास्थ्य पर कयल गेल निवेश भविष्य्यक सबसँ लाभदायक निवेश होइत छ
ई बात बहुत गड़ी छ जब व्यक्ति आज स्वस्थ आदत विकसित करैत छ त भविष्यमे ओ अनेक समस्यासँ ओ बचि सकैत छ
हमरा लगै छै जे नियमित स्वास्थ्य जाँ सेहो भविष्य महत्वपूर्ण छै कियाकि बहु बीमारी प्रारम्भिक चरण मे पहचान जाय तऽ उपचार आसान बढ़ जाइ छ
सही कले जागरूकता आ समय पर जाँच बहुत गम्भीर बीमारी जोखिम कम क‌इ सकै छ
बहुत रोचक चर्चा चलि रहल छै मुदा दीर्घायु जीव वृद्धावस्थामे स्वास्थ्य आधुनिक चिकित्सा विज्ञान आ स्व्थ्य समा निर्माण पर आर बेसथ से चर्चा करब बाकी छ
हँ स्वस्थ्य केवल व्यक्तिगत विषय नह बल्कि पारिवारिक सामाजिक आ राष्ट्र विकास स सेहो जुड़ल विषय छ
हमरा विश्वास छै जे लोकसभ स्वास्थ्यक प्रति जागरूक बनेथ त साजिक समग्र गुणवत्ता मे बहुत सुधार भए सकैत छ
बिल्कुल स्वस्थ नागरिक नागरिक सभ कोनो राष्ट्रक सभसँ पैघ शक्ति मानल जाइत छ
तखन अगिला बेर हम दीर्घायु जीवन रह छ आधुनिक चिकित्सा भविष्यक स्वास्थ्य तकनीक पर विस्तार चर्च कर
अवश्य स्वासस्थ्य पर चर्च सदिन सदिखन उपयोगी प्रश्नदाय आ जीवनके ओ बेहतर बनबैवला विषय रहैत छ
आब हम दीर्घायु जीवन अर्थात लम्बा आ स्वास्थ्य जीवनक विषय पर चर्चा करय चाहे छ या कि प्रत्येक व्यक्ति केवल अधिक बस जीवि रह नहि चाहै छै बल्कि स्वास्थ्य आ सक्रिय जीवन सेहो जीवै चाह छ
बिल्कुल दीर्घायु जीवनक वास्तविक अर्थ केवल आय बढ़नाइ नहि बल्कि जीवनक अन्तिम चरण धरी शारीरि मानसिक आ सामाजिक रूपसँ सक्रिय रहनाइ छ
कल्हि हम पढ़ैत छलहुँ जे दुनियामे किछु एहन चर्चा क्षेत्र क्षत जते लोक सब सामान्य से अधिक आयु तक स्वास्थ्य जीवन जा छ
हँ वैज्ञानिक सब एहन क्षेत्र स अध्यन के रहल छथि ताकि बुझलल जा सक जे स्वस्थ्य आ लम्बा जीवनक पिछे कोन कोन कारण जिम्मेदारी छथ
हमरा लगै छै जे नियमित दिनचर्या संन्तुलित भोज आ सक्रिय जीवनशैली अही मे महत्वपूर्ण भूमिका निभावै छ
सही कलै अधिकांश अध्ययन बतबैत छैय ज दैनिक आदत सभ स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव छोड़ैत छथ
कल्ली हमे एक लेख पढ़ली हो जोमें लिख चल जे लगातार शारीरिक गतिविध करर्निहार लोकग सामान्य रूपसँ बेसी स्वस्थ रहै छथि
बिल्कुल शरीर चलेनाइ लेल बने छ निष्क्र निष्क्रि जीवन शैली बहुतो स्वास्थ्य समस्या केओ जन्म दे सकैत छ
हमरा लगै छै जे सामाजिक सम्मर्थ से ओ स्वास्थ्य पर प्रभाव डालैत छ परिवार आ मित्र सबक संग जुड़ल रहनाइ मानसिक रूप से बहुत लाभदायक होइ छ
हँ ए कि अपन बहुतो मानसिक आ शारीरिक समस्या सभ कारण बनी सकै छ मजबूत सामाजिक सम्बन्ध स्वास्थ्य लेल महत्वपूर्ण मानल जाइत छ
सच कहू त सकारात्मक सोचक मौत्व सेहो कम नहि छ जे व्यक्ति आशावादी रह छ त कठिन परिस्थिति से लड़बाका शक्ति बनि जाय छ
बिलकुल मानसिक दृष्टिको शारीरिक कार्य प्रणाली पर सेहो प्रभाव डालैत छ
कल्हि हम आधुनिक चिकित्सा विज्ञानक प्रगति पर एक कार्यक्रम देखैत छलहु चिकित्सा क्षेत्र में बहुत तेज गति से विकास होए रहल छ
सही बा नवी नवी दवा उत्पन्न जाँच प्रणाली आ आधुनि उपचार पद्धत सेहो बहुतो बीमारीके सफल उपचार सम्भव भए रहल छ